हा बढ़िया- बढ़िया, तहांखे निंड्र नथी अचे छा?
न मां लेट सुम्हंदी आहियां थोड़ो।
अच्छा -अच्छा, की देसी गीह जी गाल्हियूं ॾाढि वणीं वयूं हूं।
हा सुठियूं पियूं लॻनि न।
ह न - -
हा - -
हा- हा - -
ॿियो, अची वई लाईट बि असांजी।
ल, लाइट त अची वियव।
हा हा अची वई।
सुठो आ सुठो बढ़िया।
हा हवा पा खाऊं। कूलर जी, गर्मी इल्हाई आ न हा।
हम्म - -
ह ॿयो ॿुधायो।
ॼी ॿयो तां शा कंदा आयो।
मां कुछ न पढ़ाई बंद आ मुंॼी हाल फ़िलहाल।
हा
एॾो इंट्रेस्ट काने ए पढ़ाई में। ॿस घर ॼो कम हाल फ़िलहाल उयो ई हले पये तो।
हुं-हुं
हा
मम्मी सुम पई तव?
हा-हा मम्मी-पापा जल्दी सुम पवंदा आयन। हा
मतलब उयो जल उयो जल्दी सुमंदा जल्दी उथंदा हूंदा ह न?
हा-हा उथना ॿि वरी जल्दी आयन।
अच्छा-अच्छा
मां ॿि उथी वेंदी आयां नव कॾि साॾी नव ॾह लास्ट आ।
हा
हा-हा
सई आ
उथारे रखंदी आ मम्मी। सुबु ॼो कम वम हूंदो तस ना पो चवंदी आ उथी वञ जल्दी।
जी, सई आ।
चवंदी आयां, हिते त सुूमण ॾे हा चवंदी आयां, हिते त सुमण ॾे पो त सावरे में वञी उथणो ई आ जल्दी।
हा तॾि त मां पैंजी छोकरियुन खे कम घट कराईंदी आयां ऐं निंड में त बिल्कुल कुॾिस मक छोकी हिक ॻाल आ।
हाआ
निंड में मूंखे पाण खे डिस्टर्ब न वणंदो आ त मां हुनन खे छा डिस्टर्ब जा कयां।
हा पर इयो आ न वरी मां जीअं उथंदी आयां न नवें त वरी मूंखे निंड ईंदी आ ॾींअ ॼो। पो वरी सुम पवंदी आयां ॿ ॿ-टे कलाक ॾींअ ॼो त उ पूरी थी वेंदी आ निंड। हा आदत पयल आ ॾींअ जो।
अच्छा-अच्छा
पो भले तां मूंखे ॿारह ॿि उथारंदव त मूंखे आदत आ मां वरी टीं सुमदम ई। हिन लाइ मम्मी चवंदी आ जल्दी उथी वञ वरी सुमदीं तूं ॾींअ ॼो।
अच्छा ख़ैर हा इयो त ॻाल आहे अगर मां भी साजुर हींअ त पो ॾींहं कलाक सुमदीअ आयां बाक़ी निंड त मूंखे ॿि चङी भली आ।
हा मुंजे ई मथे में सूर पैजी वेंदो आ।
हा निंड त मूंखे ॿि चङी भली आ।
हाअ।
छोकी हाणे जीअं अॼ ई निंड न थी ही असांजी।
हा
लाइट बंद हुई आ कुछ निंड ई प्रोपर न थी वरी पो मंझंन जो जेको मां सुमयम ॿी-अढाई वॻे।
हाआ
वञी चईं पंजे ताईं।
हा गर्मीअ में अचे थी न निंड, जीअं मूंखे थधो मौसम थींदो आहे, पोइ न लॻंदो आहे भई सुम्हूं। पर गर्मी जॾहिं हूंदी आहे न, पोइ लॻंदो आहे सुम्ह था पऊं कूलर हलाए।
हा, ॿियो ड्रैस वैस कुझु वर्ती अथव सुठी?
न-न-न विच में शादी हुई त हो मतलब वठी हुयूं बसि। छह महननि खा त न वठी थियो आहे कपिड़ो लटो मेकअप कुझ बि, हा
कॾहिं वेंदव होॾे फेंके?
हा हा मम्मी वेंदी न।
अच्छा, अच्छा। घणा भााउर अथनि?
भाउर टे अथनि न ईअं त सगा बाक़ी थनि ईअं इलाही।
ऐं पंहिंजी भेनर बि ईंदनि?
न भेनरूं त न ईंदियूं जहां तकतां आहे कोई न ईंदो माइट त।
अच्छा, अच्छा
हा, राखीअ खां थोरो पहले ई हली वेंदास न।
अच्छा, पंहिंजी भेनरु घणी अथनि तव्हांजी मम्मीअ खे?
सॻी त हिकु ई थनि। बाक़ी सोटूं अथनि इलाही।
अच्छा सौटनि खां सुठी पटजनि अथनि बढ़िया?
हा हा बढ़िया। सॻीअ खां ज्यादा सोटूं नि सां पटजंदी अथस। हा
मूंखे त भेण ई कान्हे, मां त अकेली आहियां।
हा पो लॻंदो हूंदव न तव्हांखे बि हुजे हां काई भेण।
पो कॾीं कॾीं लॻंदो आहे सुठो थियो, कान्हे घटि में घटि इहो लॻनि अथनि की असां हिकिड़ी आहे, हिन खे ई त ॾियणो आहे।
हा।
ख बि ॾियऊं, त पोकहिंखे ॾियऊं
न पर थींदो आहे न जीअं शादी खां पोइ भाउर थी वेंदा आहिनि
ऐं इहा जीअं बि हुजे आदत पइजी वेंदी आ। हाणे भेनर आहे त आदत भे भेनरूं आहिनि, त हा त त पइजी वेंदी आ
हा।
भेनरयूं न आहिनि त बि आदत पइजी वेंदी आ।
हा उहो त आहे। जीअं बचपन सां पलऊं था जीअं असांखे भाउ कान्हे त व न लॻंदो आहे भले काने त काने। सुठो आ हिकु तरफ़ा
हम्म।
न त वरी हुन लाइ छोकिरी गोल, वरी घर हुजे पांजो।
सही आहे, सही। हा, सई आ
हिन लाइ हाणे चइना आहिनि सुठो आ, न ॾिनईंदा भॻवान भलो आहे हिन में बि।
ॻाल्हि कान्हे छ अॼुकल्ह छोकिरा लोंडा, हेॾा होश्यार आहिनि छोकिरा
हा।
क पंहिंजो किथां न किथां हथ पेर हणी था वठनि पिया।
न पर जेसि ताईं मतलब घर त ठाहे ॾियणो थो पए न।
न चाहे छा पोइ तूं क़िस्मत हुनजी खणी अचे हा। हुन उहो ई घरु ठाहे वठी हा।
ह-ह। हा -हा, हो त आहे, हर कोई पंहिंजे नसीब जो खाईंदो आहे न!
हाणे जीअं मां शादी करे आई हुयमि हिते त हेठि हिकिड़ो असां वटि कमिरो हूंदो हुयो हॉल टाइप जो।
हा
ऐं न ॼाण त अॼु जीअं भाई असांजो परिवार ॿ वधियो
हा
भई ॿ ट्रे माण्हू असां ॿ वधियासीं, वरी हाणे ॾिसो असांखे मथे ॿ कमरा थिया, कारखानो थियो, पंहिंजा दुकान आहिन। त हर कोई पहिरीं क़िस्मत खाईंदो आ न।
हा हो त जेतिरा माण्हू वधंदा आहिन, पो भॻवानु ॾेई रखंदो आ ओतिरी बरकत बि।
हा त इहो असांखे लॻंदो आ कि असां था खारायूं या असां था कयूं या असां कंदा आहियूं।
हा हा
हा हुनखे उ भॻवानु, अगर भाउ अचे बि हां त थोड़ी ज़िमेदारी ॾिएस आं। अंउ ॿी ॻाल मेंन दर खुलियल हुजे हां न!
हा
जिंए ॾिसो अॼु मम्मी पापा एजेड थी विया
हा
कंहिंमहिल अचणु पुॼेनि थो, नथो पुॼन या छा। त हल भाई भाउ ही अची वियो। या भाई वठी वियो आहिन, चङियूं ॻाल्हियूं आहिन जीअं हाणे मुंजी उ त चंइंदी आहिन असां चाहिदायूं असां छोकिरो ठहूं, छोकिरी ना ठहूं।
वरी लफड़ो आ वरी हिन छोकिरनि लाए बि ज़िंदगीअ में। माययूं त छोकी असां जीअं घर में वेही था रहूं कूलर में जीअं थोड़ो घरु कमु करे थकिजी था पऊं त आराम था कयूं।
छोकिरियुनि जी बि ज़िंदगी छा आहे ॾिसो। ठीकु आ इहो वेई था रहूं कुछ बि, ॿ फुलका घरु वेठे खाऊं था पिया। त भई एक्सेप्टेशन त सभिनीनि जी आहे न, अॼु ॾिसो अॼु माउ पीउ जे हथ सां पलजाऊं!
हा
सुभाणे घोट हलाए
हा
मां चवंदी आंयां छोकरीन जी ज़िंदगी कारें आ पंहिंजी असां कीअं ता जीअण चाहियूं, अंसा पुछो अथव कीअं था जीअण चाहियूं!
हा उहो त आहे न, पहले माउ पीउ जी ॿुधी हलणो आ, पो वरी घोट जी ॿुधऊ ज़िंदगी भर।
हा, भई काॾे वेंदव? काॾे वेंदव त भई हेॾे छो थी वंञी, होॾे छो थी वंञी! या हिन सां छो ती वंञी, हुन सां छो थी वंञी!
छोकिरा वरी घुमी बि सघन था न रात जो ॾहें यारहें ताईं, छोकिरियुनि खे वरी अलाऊ कान्हे।
हफ़्तो खणी असांखे हेड़ो मिले कोई न पुछे काॾे थी वंञी। हा, ज़िंदगी हफ़्तो खन त मिले!
हा
हा मूंखे बि इहा ॻाल लॻंदी आ ऐं पंहिंजी माण्हू ज़िंदगी जीउ
हा, सईी आ।
ज़िमेदारियुनि में, हिन हुनमें, ॾाढी ॻाल्हियूं ख़राबियूं रहन पयूं।
हा ज़िम्मेदारी त पइजी थी वंञें।
हा
शादी खां पोइ त अञा थी पइजी वञे डबल हा
ईअं घणे सतावीह अठावीह स छवीह सतावीह साले जी सतावीह साले जी मेडिकल जी पढ़ाई थी करे ॿाहिरि पढ़ी आ। दिल्लीअ में हेॾे होॾे वई आ पाण
हा
इंदौर विदौर वई आ मेडिकल जी पढ़ाई में ठीक आ हाणे त पढ़ाई जॉब उन पढ़ाई ख़तम थी वई आ।
हा
हाणे जॉब थी ॻोल्हे त घुमी ईंदी आहे अकेली वञी करे।
वॾे वॾे शहरनि में त हलंदो आ न
हा पर भई असां रीवा कोई वॾो शहरु कान्हे। पर हली वेंदी आ हाणे वई अलाए काॾे। ऐं खाटू श्याम हेॾे होॾे वृंदावन अकेली घुमी आई आ अं ॿ दफ़ा हिकु दफ़ो न ॿ दफ़ा।
हा
हा हुनखे त बिल्कुल उहो न हूंदो थसि मां वञा थी घुम्मण। दिल्ली बि वई त जंहिंमहिल अचण जी तयारी हुअसि की भई मूंखे वापसी घर वञिणो आ।
हा
मां खे चईसि ॿ ॾींह टिकट पहिरियों न कराइजे ॿ ॾींहं लेट कराइजे टिकेट। या अकेली अकेले ई वञे पियो भ दिल्लीअ मां माणे वठणु न आई हुयसि अकेली पई वञे।
हा
त चयईसि मूंखे ॿ ॾींहं दिल्ली घुमणो आहे मां न ईंदी सई पहिरि जल्दी।
हा लॻंदो आ न आया आहियूं त घुमी वठूं।
हा त अकेली अकेली घुमे हेॾी होॾी होॾी होॾी अकेली।
विझंदीआ फोटो
हा हा
ओं छोकिरी एतिरी फ्री थी वई आ चाहे रीवा में रहंदी बि आ न।
हा
ह हेॾे थी वञाां होॾे थी वञा हेॾे थी हेॾे थी वञाए होंॾे थी वञाए हेॾे थी वञे पुछणो ना आहे बसि अचे थी अचे थी अचे थी अचे थी अचे थी।
असांजे हिते पंजे मिंट जो कम हूंदो आहे ॿुधाए वञणो पवंदो आहे भई हिते वञूं त पंजे मिंटे में ईंदासीं और अगरि छात सत मिंट थी वञन त फोनियूं वजण अची लॻ वेंदूं आहिन भई थी विया तूंंहिंजा पंज मिंट काथे। किथे रहिजी वई आहीं - -
न त कुल मिलाई हिक ॻाल्ह आ जेकी छोकिरी कचो खाई वेठि आहिन न।
हा - -
उहो सई आहे न
उह ज़िंदगी जी तीवठ्
हा इहो आहे ज़िंदगी जी थी वठनि ऐं जेकी ॾिसन थियूं न।
हा - -
माउ पीउ दुनियादारी त उहे हीअं ई। अॼु मुॾुसन जी ॿुध अॼु घरवारनि जी ॿुध सुभाणे मुॾुस जी ॿुध हुनजी कहानी ईअं थी।
वरी पोइ ॿारनि जी थी ॿुधणी पए ॿार वॾा था थियन त।
उहो ई आहे न मां बि उहो ई चवंदी आहियां ज़िंदगी मां जीए कॾहिं?
उह ई त आहे न।
अच्छा ॿुधायो हाणे फैश फैशन मिढियूं निकितियूं आहिन।
हा - -
मां वठां मुंहिंजे मथां ठहंदी?
पहले पाए ॾिसो?
ठवंदी सईं - -
हो त पाईंदव त पोइ पतो पवंदो न भई सुठी लॻे थी की नथी लॻे।
त मुंहिंजी छोकिरी चवन थीय नठवंदोय त न वठी वेंदास।
वठी ॾिसो पाए फोटू वोटू खीचो वरी वापस करे रखिजो।
ऑनलाइन घुरायां थी त चवंती न वठंदा - -
फोटू वोटू त खीचे वठो मन अथव त।
ॾिसौ था।
ह - -
चवनि थियूं तुंझु टंगू मोटी अथई।
हा उहो आहे न वरी सनयूं टेंंगुनि में मतलबु जीअं विचोलियूं हुजन ज्यादा सनड़ियूं बि न सुठूं - -
हूं -हूं। अॼु हिकु ॿुधाय पई मां त ठीक आ सेवनटी एट के जी - - जी आहियां हिकिड़ी एटी सेवन के जी जी हुई त ॿुधाय पेई मां पाईंदी आहियां।
अच्छा - -
हाणे जॾहिं उहा एटी सेवन के जी वारी पाए थी त मां छा ग़लती कई।
हा पोइ कोई -कोई पाईंदियूं आहिन न।
हा - -
हो चवंदी न असांजी मन आ त असां पूरो कयूं हिक ई ज़िंदगी आहे सभु - - मज़े सां वठूं - -
हा - -
खाई पी ख पायो मन खे न त पायो डायलॉग।
हा सही- सही खाई पी खपाए उन ॾिई पिचर ॾिसणु वयासी - -
हा - -
त उनमें हिकु डायलॉग थी।
हा - -
चय ई बादल दो तरह जी होत - -
छा था चओ?
बस हिकु पिचर ॾिसण वियासीं अक्षय वारी।
हा - -
त हुनन में हिकु डायलॉग तई -
हा
च इ बादल दो तरह के हुत है
अच्छा
त भाई छा आहे विसरी पियो वञे वार- वार ॻाल्हाइणु हुनमें।
हा
त ईएंं चईं चईसि पो हाणे भई बतायो न दो तरह के कोने दो तरह होत ह त जी हिकु होत जो गरज ते है।
हा।
औ एक होते जो बरसते हैं।
हा।
हा, इसलिए बादल दो तरह के होते हैं, उन्हमें दिशा पटानी हीरोइन हुई
हा।
ह रोल त केंह, बसि अक्षय जो ॿियो कंहिंजो रोल ही ना हुयो, अंउं बाकी हीरो त ॾाढा हुया एक्ट्रस ॾाढा हुया उन्ह में। अ
हा मां बि ॾिठो आ ट्रेलर
तहांजी ऐं हूव केरु जैकलीन फर्नांडिस उहा हुई
हा।
हा कॉमेडी वारी हुई, कॉमेडी बढ़िया खिल।
हा।
सुठी कॉमेडी, बसि खून वधी आयो खिलंउं पिया।
हा मां बि सोचियो आ डाउनलोड कंदसि मोबाइल में ई।
हम्म -हम्म
असांजे हिते वरी आहे कान्ह न पिक्चर जो भई कॾीहि कबार ॾिसी अचंउं वरी कोटा वंञिंणो पवंदो वरी ॿ घंटा जो रस्तो आ।
पो हिन पासे हिते अचो त हलंऊं ता पिक्चर ॾिसण पी वी आर, वीनस।